हँ ठीक छियै, तू अपन कह।
अपनो ठीक छै, की सब भ रहल छै।
नहि किछो, हैया आम एलै हे तोराके आम बँटाइ छै।
अच्छा तोरा और के आमो तोरेलौ हे।
हँ आइ भोरेसँ गाछी मे आम तोड़ै छलै दसे बजे से। चारि बजे तक तोरे लै हे आम, अखने पप्पा बँटलखिन हे आम सभ। पाँच सौ करीब एक आदमी के भेलैये। आम छलौ, एकटा छलौ जर्दालु, सपेता सपेता और कृष्णभोग
हमरा त बुझल अछि जर्दिलू आ कलकतिया
हँ हँ कलकतियो छलहु हँ, और सरही छलै।
कोेल हँ
हँ।
करकतिया बड अथि होइ छै खट्टा।
हँ खट्टा त होइ छै, सबसे मीठ हमरा आम अथिये लगैये। ओ जे सरही वला रहै छौ ओ आम नीक लगैत छै। छै हँ और कनि अथि ओ वला जे आम के राजा छौ मालदह।
होँइ छै हं। हँ।
हँ ओ त ओखामे ओखामे त तते एते नीक लगै छौ ने जे मत पुछ।
हँ ओ त निक लगै छै मीठ। हां हम हमरा आम ताम पाकल नै नीक लगैये हमरा त आम काचे नीक लगैये।
हँ आइयो हम झक्खा खेलहुँ हें आम के, आम मे कनि नून बुकनी चीनी सब द के
जेना जेना तू अपने बनेने रहे झक्खा तेनाहे कहै छीही।
नै।
तू अपने बनेने की आँ। अपने बनने हैं तऽबाज। कई न जा। आवाज नहि आबि रहल छै। कन आओर सभ की सब भऽ रहल छै। कतहु जाै छै आइ काल। बिना मतलब के तुही रहै छ बकवास म।